हेलो आब आवाज जाइ छौ
हँ हँ
कतअ छिही
दलान पर
बड़की माँ
अगना मऽ
ई कतऽ गेल ह अनटमे कतऽ गेलै
अनपन खाना खेलकै नाश्तो नहि केलकै खलकै बढ़िआँ भोज रहै रातिमे माछ बड खेलियै हन
रायतमे नत रहे अकरो सबके
हँ एकरो नोत देने रहै साँझमे हमरा कहलकै जे हमरा मोन नहि होइ छौ आब ओ सब चीज खाइके की करियौ
हूँ
हम कहलियै हम नहि किछ कहि सकै छियौ आ एहन बात नहि हो जाइ केओ निमन्त्रण देलकौ तऽ नहि जेबह आ काल्हि खरीद कऽ बेैस कऽ कतहु बना कऽ खेबै
नहि गे
एतेक जल्दी कोनो चीज कऽ ओ सब साधारण चीज नय छियै ओ सब साधारण चीज नहि छियै एनाही अनमूले हम कहलियै डायरेक्ट इहो हम हम किया कहबै जे ओसभ चीज जे जोगर बाबुआबेस करबै जे खो घर खो हमरा तऽ ब हार्दिक इक्षा होइयए जय भगवान हमर दुनू बेटा छोड़ि दैता वैष्णव भए जायतै तऽ हमरा इच्छासँ थोड़े हैत ठाकुर जीे केँ कृपा हेतै तऽ छोड़त हँ हम किया कहबै हम छोड़ै लऽ हँ गेल रै
आ परसुक्का भोज केहन रहलै पपा सब कऽ
बड़ सुन्दर बर बढिया पपा कऽ मोने नय ठीक छै तऽ
हुँ
आइ बड़ खुशी छै फेरो बड़ नीक छै बड़ बढ़िया छै आय हँ - हँ काल्हि खुना बुझी जे एते बेर मे साल ओढ़ने रहै
हुँ
साँझ मे एलिये जे अनुपम कऽ निमंत्रन छै दिन मऽ सब्जी नै खेलियै दू दिन सँ मुंग फुलै लऽ देलियै तऽ अनुपम नै खाय पहिला दिनका निमको मिला निमक मिला कऽ राइख देलहुँ एक मुट्ठी फुलै लऽ दैय देलहुँ तहन उ नेहा ऐल तऽ खेलक दू दिनका नऽ भैय गेलै आब काल्हि कहलिये की परसू खेलकै नऽ काल्हि खेलकै तऽ काल्हि खुना की केलियै ओकरा धोइ देलियै आ आलू उवाइल कऽ ओहिमे मिला कऽ प्याज दैच कऽ सब्जी जका खैय लेलियै तऽ हमरा बड़ सुंदर लागल अनुपमो खेलकै आ पपा लेबे नै केलकै छुबे नै केलकै आ माँ लऽ चौ खा केलियै कनि बरहै कऽ जे पपा नय खेतै तऽ दबै लै कऽ कहलकै हमरा तामस एहन चरहल ऐ जे दाइ चोखो नय चाहि दाइल, भात, अचार खेलखिन की करबै कहलियै यौ हमरो लऽ सब्जी छैहे आ माँओ कऽ चोखा छैहे अनुपम कऽ निमन्त्रण यऽ अहाँ की खैब जे बनैब जे खुशीसँ खैब कहलखिन हमरा पुछै छियै हमरा पुछै छी
हँ की कहलखुन हलो हलो हलो आवाज नय आबै छौ हलो हलो हलो हलो
तोरे दिक्कत छौ हमरा नय एतऽ दिक्कत छै आवाज कइट जाइ छौ नय आबैत रहै छौ
आब आबय लागलो हन फेर बीचमे बन्द भए जाइ छैय
हँ कहलखिन कहलखिन हमरा ले एक मुट्ठी चाउर दएके खीर बना लिअ हम तरकारियोके भरि पेट खेएब
हँ हँ बनेय नहि दे
हँ उएह बनेलियै उएह बनेलियै हम ओहि हिसाब सँ बना लेलियै आहू लए बना लेलियै
हँ
आइब गेले अनुपम बाबू
भुइज दियौ अरे बौआ कहबे तामशे पेशाब करे लऽ गेले हन
आओर सुनही नऽ एखन ई सब बात नहि बाजही हँ
हँ
ई कॉल पूरा कऽ ले तैके बाद काटहीन ते के बाद उम्हर बतीयेहन
हँ हँ कॉल पूरा पहिले कऽ ले छीये
मौसी सऽ बात भेल रहौ ठीक छै
नहि छै मौसी जाइ छै ठीक राइतो छौरा की कहाँ केलकै ह साढ़े एगारह बजे मन अनुपम कऽ फोन कहा दन केने छलियह
मौसी
हँ जे एक रति तू काल्हि आ भूरे अनहारे समाद कहलक
तऽ गेलै कि नहि
नहि कहलकै हम जाकऽ की करबै आई स्कूल कहाँ छै रवि छै एकरो ओकरो तैं कहलके कहलकै बुझा सुझा देलियै फोन कए कऽ फोने पर आब की करियै
आ देखिही चूड़ा दूध छाली एक मुठी नहि लोक खाय लै छै
हँ
गरमी मे बुझही सभ सँ महग चूल्हे छै ओएह सभके चूल्हे वला सभटा कऽ चाही
एक मुट्ठी कार्य बात करते करते देय बड़ा मुश्किल ओकरा लए कऽ मौसी भेल छैय
बहुत मुश्किल छै
आ नानी ठीक छै गे बात होइ छौ नानी सँ
नानी सँ काल्हि नहि बात केलियै हन
परसू कएयने छलियै ठीक छै
आब आ पूरा बढ़िआँ भए गेलैय
हँ हँ बढीआ छै खूब बढ़िआ छै केना छै व्यवस था छै ओकरा मोन खराब नहि अबितै ओ सभ ने करबै दुर्गा पूजा में ओइ स्थिति मे ओ सब नै जते ह
एखन तऽ कते दिन से एबो कहाँ मोन खराब बाद एलै हन कहाँ
कहाँ कतेक दिन भेलै हन कहिआा ओ तीन महीना पर छओ महीना पर आबै छै
तऽ मोन खराब भेला छ महीना भेलै नै
दुआर पर पंखा चैल रहल छै ओ नै छै
जनवरी मे भेल रहै ने मोन खराब जनवरी सँ ठण्डे मे न भेल रहै
मोन खराब भेलै न उएह कातिक अगहन
हँ तऽ कातिक अगहन पूस माघ फागुन चैत बैसाख जेेठ अखार नौ महीना भैले
हँ
नौ महिना से नै न एलै हन
नै
कातिक म तऽ रहबे करै अगहन म गेलै को ने नहि ई खुशी छै ने ओ खुशी छै एकरासँ ने ओ एकरासँ छै अपन जाइनिए कऽ छै ओतऽ ओतऽ ओतऽ सभटा व्यवस्था ठा बेटा करै छै तेँ ने कहलकै जे हमरा छोरा कहै की बुझही गए दाय माँजी तोरा सबके बड खर्च होइ छौ जतीे तोरा दे छौ पें शन तते हमरो सैलरी छै ओइ सैलरीमे हम तीन गोटा रहै छियै तोरा दुइए गोटामे सइठ जाइ छौ हमरा रूमो रेंट लागैय हमरा र शनै कीन पड़ैया कहनाइ तऽ ओकर सहीए छै ई सौझे कहै से तऽ बाप से पूछही हम कियान गेलियों हँ नै बुजह नहि आबै छै ओकर बापे न से कहतै जे किया सिसरै यऽनै सिठरे यऽ ई कियान गेलै
कमाइ छै आब लेकिन अपन बढ़िआं छोटा
हँ हँ छोड़ा कमाइ छै मेहनतिया दैय गे हे ननुआ से गर्भ ननुआ
हँ से तऽ लेकिन बेटी केँ बियाहकेँ कोनो चाल चूल नहि छै
नै नै करतै सुनही न कहै छियौ सुनही न कहै छियौ बेटी न बेटीसँ बेटा नमहर छै न
बेटीस बेटा नमहर होइ छै ई छै है छै थोड़े
सुनही न कहै छियौ ओ ओ जमाना आब गेलै ओ बच्चामे ककरो केओ बियाह करैत रहै तें न ई बात नहि करैत रहए
हँ
आब बेटो कऽ तऽ आब उमर भेलै बियाह करयवला तब से केना कहतै से केना कहतै
हूँ
कहलैक की बौआ बौआ बौआके एक दिन कहलियै नऽ आब तऽ पुछिियो नमहर भेलहु कहलकै बुच्ची नम्हरो भेलै ने तऽ एखन अंकित कहलकै एखन दू साल रुकि जाउ नौकरी तोकरी पकड़तै नऽ तुरते भीह हेतय नहि बुझल कऽ ओकरो कोनो किछ भए किछु करै छी भए गेलै ग्रेजुएशन नऽ
अच्छा
घरे आब जेतय
हँ ओहमे तऽ मानिक तबियत खराब रहै तह तऽ ओकर एग्जाम रहै
नहि रहय
हँ
जाए गेल रहै अतसऽ
हँ आवाज आबै छै कर कर कऽ कनि की कर
भेय गेलिय नहि एतऽ छुचछे चुरा भुज दाद बगू सऽ खाय बला छियै।
हँ हँ राति मऽ तोरा सबके वर्षा भेलौ हन कि
राति कहाँ भेलै वर्षा
काल्हिके बाद नहि परसू भेलै तऽ का---ल्हि नहि भेलै हन वर्षा
हँ
लेकिन गुमकी से।
काल्हि भरि दिन दिनेमे कनि दिनेमे काल्हि विध बिधेलै तकर बाद। राते मऽ नय भेलै।
आमहर सब घूमकी से करे छै। जे लागै छै जे वर्षा हेबेटा करते नहि होे? के कोनो अथिे नहि छै
ओहिना एतय भेलै हन आ तकर बाद मेघ उखड़ि गेलै
बन्दना गेलय
आइ गेले वन्दना के बेर बड्ड नीक मान दान देन नेन जे छिये बड खुशीसँ आइ जाइ गेलै हँ।
तोरा बा बात कह तखने आयल रही भोरमे ऐ अंगना हँ एही बीचमे काल्हि कुशेश्व---र गेलियै एही बीचमे उग्रतारा दर्शन करै लए गेले दुनू प्राणी ओहो जाय दुनू प्राणी इहो जा। य दुनू बच्चा दुनू बापूत राखे। जेना तेना कय कऽ
हँ
तऽ सऽ सभ गेलै काल्हि पन्द्रह सएके साड़ी कीनि कऽ देलकै भाय भाव गन्ना के आब की चाहि
हँ हँ
तकर बाद सऽ कहलकै जे आइ भोर में कहलक जे ये बुच्ची यहाँ चलि जेबे बुच्ची सब आयल रहथिन तऽ हमरा एना बुलय ले आयल रहथिन हमर भेंट कए कऽ गेलखिन हेँ अहाँ एक रति नहि गेलियै साथी लगन केना हेतै जइयो एकरति घरमे आयल रहे। बुढ़िया खाात के लागल की हम नहि देखलियै दूछैया छियै कि नमरी छियै की छियै ओ हाथ के देलकै से नहि कहै छथि ककरो लेकिन चल चल चल चल ओकरा सङ्गे हे लए क गेलखिन चल एना चल ब्रह्म प्रिय जे छियनि भौजी छियनि भौजियो राति एेलखिन ओकरा अंगगना लए गेल खिन गेलखिन हन ओकराधिका कऽ रुपैआ देलखिन हन कहलखिन ओकरा अंगना मान। हम रखने रहियै बिस्कुटके डिब्ा दू ि्ा बिस्कुट कए कऽ दुनू बच्चा खा छै देलियै
ह आब एखन करबीही की। एकरा नास्ता उस्ता दए दिही तकर बाद करिहे। फुरसैत हेबही ने तऽ फोन करिहे जखन फुरसैत ने अबही तऽ हमरा फोन करिहे
ठीक छै एखन आ ओ